हलो।
हां कहियौ ठीक-ठाक।
ठीक-ठाक, ठीक छी।
हम ठीक छी, अहाँ कता से बाजै छी।
हम दरभंगा स।
अच्छा आओर कहियौ?
और सब बढ़ियां ठीक छी?
हँ ठीक छै। बनि गेलै नाास्ता पानी?
नहि खान नाश्ता बन गैल खाना बनया।
आइ तऽ सोमबारी अइच, करै छि कि नहि आइ तऽ सो
स्टॉप केने छै एम ए कम्प्लीट भऽ गेले छै हमर।
हमरो एन नहि भाव गेलै।
चलो बढ़िआ बात।
ह हम हम धेने छी, ओते से दरभ्ंगा
हँ हँ।
एलम हमी ओ।
एलनन स केने छ दरभङंगगा तऽ हम एने सोशियोलॉजी रखने छी, इए त
हां अखन तऽ फिलहाल हाउसे वाइफ छीये। नहि मिक्स भऽ गेल छै। हस बीच मे मिक्स भऽ गेल पढ़ाइयो करै छलै, हाउस वाइफ छलियै।
हँ सेहो छलिय, हमहु सब छलियै शादी भेले तऽ हम इंटरे मे छ लियै तऽ शादी भेल तकर बादसँ फेर पढ़बो केलियए हसबेंडेके थ्रू, पढ़लियै यऽ। उएह पढ़ेलखिन हे।
अथीना अथि भऽ गेल हैत इग्जाम, घर
बहु हँ। ताहि दुआरे त एम ए क के आब मे पोसिबल छै जे हमारा सोचलिये लेकिन बच्चा सबके देखिये, बच्चा के देखिए। दू दूगो बौआ आइए।
हँ तखन नहि है दीदी।
नहि होइ छै, बड़ दिक्कत होइ छै, दरभंगा जेनाइ एनाइ गाँवसँ दिक्कत होइ छै बुझलियै? गांव स जय पड़ छै ने दरभंगा।
हँ गाँंव से जाय पड़े छै कि कोनो छोटको काज ले जाय जब तक आ हम तऽ एहन कॉलेज से च छलु जे बुझिय मार बार जे गार्जियन कोनो कॉलेज मे तऽ गार्जियन जाय छै त क देय छै। हम तेन कॉलेज जे छी गार्जियन के नाम से एते चिललै त काउंटर पर बुली। ई महिला कॉलेजस महरा
ए तऽ श्याम मन्दिर ल जे।
ओ इसब
हँ ओकर काउंटर तऽ ओकर तऽ नियम सब तऽ आओर खराबी छैय। गार् जब तक ओ स्टूडेंट के नहि देखते तब तक ओ किछु काम नहि कऽ देते गार्जियन के।
और परिवारमे के सब छी?
अखन तऽ फिलहाल हम अपन नैहर आयल छी दरभंगा। ए तऽ छै माँ पप्पा। भैया हम छोटी त। भैया हमर नम्हर छथिन बीच मे हम छियै एके बाद हमर छोटी बस शादी हमरे खाली भेलेय।
अच्छा।
हमर छोटी करतै नै हमर भैया करतै नै।
कियाह।
ई दुनू कहै छैय हम शादीये नइ करब।
चलू ओ देखय छथिन नै तै सादी न करो चाहे छथिन।
हं।
होइ छैय हर तरह के प्रॉब्लम होइ छैय न इंसान के।
हं हर तरहके इं सफर से लोक त्याग कर छैय बुझलियै दीदी
हं हं बिलकुल और की करतै आ मिथिला के लड़की।
अपने स। कतहु कतहु तऽ एहन रास्ता अइ जे अपने सच रहबैय पर सामने वाला सब के जे बाजैत देखबैय हैत कि एतय गलत। साबित भऽ जाइ छैय ठीक।
कुल होइते छैय आ ओ ससुराल मे उएह होइते छैय बुझलियै। ई अहां कतहु ने ई ससुराल मे इएह होइ छैय ई ससुराल मे होइते छैय किओ नहि होइ छैय की।
ते एगो भैया तऽ हमर कहे छैय बाय न एहन एहन केस आबे छैहि के वजह से हम करबे ने। करब ई कहे छैय हम करबै हमर छोटी कहेय छैय तू केना भऽ गेले चल चुप।
गुजरैय छैय न इंसान पर ओ देखैय छैय न। तऽ ओहि स इंसान के हं हं बिलकुल। आ मिथिला के लड़की के छैय बर्दाश्त करहे पड़त चलहे पड़त लऽ क। अगर नहि चलबेै तऽ कहबै अहां के कहत अहां के मां बाप एहन ये इ हम।
ओहन छैप एहन छैय नइ छैय नीक तऽ। आ कतबो दऽ दैय छैय दीदी तऽ कहैय छैय कि नहिये दैय छैय। कहैत तैयो कहत की गरीबे बाप के बेटी छैय भिख मंगे के बेटी। पैघ छथिन हूं हू। ओतेऽ सामान देलखिन हमर मां। खाली एगो इलेक्ट्रॉनिक के सामान हमरा नइ देलकैय मम्मी हमरा। घर के जते सामान अई ए टू जेड देने छैय तैयो कहैप छैय की। किछ नइ छौउ।
सही ओही होय ते छैय सामना करब।
बाजे छलैय त बहुत गुसा ऐल हम अपना मां के कहलियै कि नहि देलकैन न हमर मै बाप त इ जते देने छैय न पीकप। करथुन द एथुन। तहन तखन कहबैन कि नइ देलखिन तऽ ह तखन पूरा तरह सऽ संन्तुष्ट। हैत जे ह नइ देलकै न अभी देलों के बाद कहैय छथिन नै। आ उएह पर ज अपन अपना बाल बच्चा पर आबै छैय तऽ कहे छैय कि हम तऽ बहुत। क रियली मे किछु नहि देने रहे छैय कि
हं बिल्कुल।
अपन तऽ अपन बेटी छैय न पुतोह तऽ ककरो और के बेटी रहैय छैय न से नइ बुझैय।
छैय दोसर छैय।
इहै सोच बदल जइतै न। इहो तऽ सोचियौ अहां बेटी छियै। जेनाहिते हमर बेटी छैय तेनाहिते ओहो ककरो बेटी। पे छथिन ओ आयल छथिन बहुत आशा लग ओ सभ फैमिलीके छोड़ि कऽ ओहिना नहि आबै छथिन। ई सोच बदलऽ मे टाइम लगते।
बहुत टाइम लगते की तब तऽ कते पीढ़ी बीत जेते।
हूं हूं की करबै अपन मिथिला मे सबटा भोगय पड़ैत छै, सबटा लऽ क चलय पड़े छै। की क सकै छी। हर मैथिली के हर महिला के ई बुझियौ ते एक तरहसँ ई प्रॉब्लम झेलहे पड़े छै आ मजबूरी में ल क चल
कतहु केओ चलै छै क की करबै कतय जेबै।
कत जेबे उनके लग रहलय न।
दस साल झेलबै बीस साल झलबे आखिर तीस साल तक झेलै छै।
ओ जेब करतै की करतै आओर किछु ऑप्शन नहि ने छै हमरा सबके पास देखियौ हम मिथिलानी सबके पास कोनो आओर ऑप्शन नहि रहइ छे।
नहि कोनो ऑप्शन नहि छै।
ह बाल बच्चा रहै छै तऽ फेर बाल बच्चा के जा बालो बच्चा इ ए
ओकरा देखू
जेने बाल बच्चा य चल ठीक छै ओकरे पढ़ाशा ध करो की करबै। सब तरह आदमी सोचि कऽ विश्वास कऽ के चलि रहल छै चलइ छै।
विश्वासे पर अखनो दुनिया दीदी कायम छै। आइे से सोमवारी के लिए अहाँ सब की?
हँ हँ आइे से नै ह हमोके पूर्णिमा से करै छियै ने।
हमस पूर्णिमा सब हँ कत आ कते आइए स केलखिन।
हँ तऽ संक्रांत सभ हमसभ करै छियै ने त आस केलियै आ पूर्णिमा वाली सब जे करै छथिन।
हाँ पंद्रह क
करथि हँ हुनका तीन तारीख
हँ तीन तारीख सॉरी आ तीन तारख के पञ्चमी अ पाबनि छै।
हँ हँ पंचचमी होइया तीन तारीख क लेकिन हमर शादी के भऽ गेलइ छै पन्द्रह साल त पञ्चमी भऽ गेल छै हमर दूगो बऊआ छे एगारह साल के एको
हँ बाबरे भ तखन तऽ दीदा आधा पर आबि गेल छै हैय हमर नवम्बर में दू साल होय वला छै। लोक कहै छै कि नया नया शादी कऽ के जाइ छै तऽ गमैत गमैत एक दू साल में पहचाने छै हम तऽ बुझौ दीदी सबके पाँचे महिना में चिन के लियौ बइ सही भेला पर भी गलत हुवअ पड़ैत छै।
हँ हँ बिलकुल की करइ? बहुत जादा दिक्कत होइ छै। घर परिवार समहा में ओहिना होइ छै।
हँ कतबो डेंग दै छथिन इ मर्द सब तऽ नहि भऽ सकै।
औरत हर देखियौ औरत बाहरो के काम कऽ कऽ घरो के काम करै छथिन आ सभटा सम्हारै छथिन। करे छथिथन कि नहि आ मर्द के बाहरे के काम करै छथिन ओहि में परेशान रहैत छथिन जे हम एके ड्यूटी कऽ के कलहु हें। हमर ई ये ई अ ओ रेडीज छै न
हं
लेडीज सबटा क सकै यए। बाहर घर सबटा, आ तोहन सबटा सहो परे छलै लेडी के। कि? जखन सीता माता ओ सही नहि रहलखिन, लाम के, हुनका पर विश्वास नहि आदमी के भेलै।
जाउ जंगलमे हुनकर साथ
मेन हुनकर हसबेंड साथ नहि देलखिन। जेना अपना सबके रियल होइया। एं, मेन हसबैंड नै साथ देलखिन। तऽ हुनका सङ्गे भऽ गेल छै तऽ अपना सभ कोन चीज छियै से कहियौ। कोनो खेतके मूली अपना सब नहि छियै। से होइ छै। कोनो बात चलै छै लो क कि करतै?
हँ कि करबै? झेलै छै आदमी झेलतै या फिर
हूँ
अब अब मैथिली के कतहु हमरा हिनका कतौ और आ चारो नै ने छै जे बाहर जाकऽ कमा सक जे ओते ग्रोथो नहि केलकै ह-त
नहि ग्रोथो के बात छै। और सबके देखियौ घर घर के विचार रू
आ घर घर के विचार होइ छै। फैमिली भेल। फैमिली से पहिले हसबेंड।
पति, पतिके विचार, हुनकर विचार से चलो पड़ैया। कि कुमारि मे भेय बाप के विचार आ शादी के बाद पति के विचार।
चारो
हुनकर विचार लऽ कऽ चलू।
हूम्म।
तऽ ओ जे कहता तहन करू। ओ नहि कह
त नै। हँ, इएह होइ छै की।
उ-उएह होइते छै हमसभ कठपुतली छी।
हमरा सासुर बुझयो दीदी एहेन अथी छै जे पहिलका जमाना सब तेरवीं सदी सबमे जे सोच छै अपना आदमी के, ओहन सोच छै। ले बांइ
नहि नहि हमर सभके ओहेन सोच नहि छै। हम झूठ नहि कहब। कि जे सच रहत से नहि कहब
हँ उम्हर के सोच देखबै ने, एक- एकदम कहल अथी छै। खाली लेडीस छै ओ मर्द के तऽ हम बड़ गीनबै तऽ तीन टा मर्द छै ओते दूर में। खाली ओते दूर मे छत पर कहियो के कपड़ा सब उतारे ले चलि, तऽ खाली हम लेडीज के दलान पर बैसल देखै लियै।
पटाबादी छै। आ की करत आ ओतऽ बैस क ओ दलान पर कि करतै तऽ ओकर पुतौह ओहेन छै ओकर बे टी एहन छै, ओ एहन दुख दै छै। ओ ओतऽ से,
धोर, हँ तो ओ सब उनकर एटबी टाइम है। हँ- हँ बिल्कुल रहऽ दियौ अपन लाइफ मे बीजी रही, ध्याने नै दियौ ककरो भक्क।
आ हमर माँ कहियो के कोनो गलतिये भ गेले आ किछो ले बेटे पर बाजले त हमरा सबसे नीक सब बहुत ना हमर दियादनी कहते ने सबसे नीक अहाँ करै छी काजल, बाजे छै हैडफोन लगा ले लेह
आ
हमरा तखन जखन उतारब त हमरा कहते हम बुझे छलिया हमरे ले तू हेडफोन लगेला, हम कहलिये के हिनकर पचर पचर सुनतैन। कि मुँह एछ किछ बजा देते त अखने कहते की हैया जवाब देलकै ले। बाजौथ नै होय छन तऽ बेटा के फोन धराबौथ आ बाजौथ।
हूं।
आ बजबै दीदी त टोलमे की कहतै होउ सास पुतोह झगड़ा करै छै।
हां।
आ टोल
आ बाएजो लियो फेर ओते रहु। कता जाएब, तामस बढ़य छलु ते बजार जाय छिये बुझलियै। बजार जाय छिये, लेकिन फेर जाएब क बजार जेबे करै छी, झूठ किया कहु हमु सब बाएज लै छी, झूठ नै बाजब जे हम एहन‌ नै छी जे हकीकत छियै देखियौ बर्दाश्त करैत-करैत इंसान के क्षमता बर्दाश्त
आब ई अहाँ सब एगारअ साल त बाप रे बाप दस साल, नौ साल तऽ सुनते हेबैन हुनका।
बिलकुल सुनते एलियै। तहन मजबूरी मे बाजऽ पड़ै छै, की करै छी। आ ओ ई नै ने छै लोक के हसबेंडो साथ दै छै, उहो तऽ अपन परिवारे के साथ दै छै।
हां जिमहरे माय कहते घूम तऽ घूमतै।
हां-हां ओहो साथ नै दै छै।
ओ बस एकेटा बात कहता बर्दाश्त कलियै भऽ गेलै सुन लियौ ने की हेतै। ले बा आ जखन अपना पर बीतै छैन तऽ चाएर गाँव भोखरे छथिन।
हां-हां तहन, तहन तऽ जे छी से हमी छी। तखन तहन तऽ एते चिचयैता जा आ हम सब कुनू नै छी, किछ नै छी अहाँके लेल। की।
नै झूठ हमरा झगड़ा हाएत हिनका से झाजी से तऽ हम तऽ सब किछ भ क जो साइड भऽ जो।
अहाँ के बाहर होय छैथ ना तऽ कऽ सकै छी आ जे साथ मे रहै छै ओकरा तऽ ज्यादा झेला पड़े छै ना।
अगर आबै छथिन एको हफ्ता लेल तऽ एक हफ्ता मे पाँच दिन झगड़ा करै छिये बढ़ियाँ से।
हमरा कहते कि सबटा बात याद रहैया अहाँके, हम कहलियै कि और के बात बिसैर जाय छी हम खास कऽ अहाँके बात हमरा याद रहै।
ऊ हुं। तऽ के कियौ नै सुनते तऽ कम से कम अहूं तऽ सुनियौ, अहाँ हमर सुनियौ हम अहाँके